हैलो
जय झूलेलाल। ठीक आह्यो भाभी?
भाभी न दीदी आहियां।
हा अच्छा ठीक आह दीदी ठीक आयो?
हा ठीक आहियां। तव्हां ठीक आहियो?
बढ़िया बढ़िया किथां ता गालायो तहां?
हा मां कारन जा लाड मां।
अच्छा अमरावती।
अच्छा।
जी पो तव्हां छा कंदा आहियो स्टडी वग़ैरह।
हा बीएस सी थी वई आहे। फिलहाल घर आहियां।
अच्छा मां त हाउस वाइफ आहियां। जी हिकु गुड़िया आहे मूंखे। रामपुरी में अमरावती अचछा
ओके
हा रोटी वोटी थी वई?
हा
छाह हा असांजी बि थी वई। अॼु संडे आहे त सॼो ॾींहुं कम हलंदो आहे। जेंन्टस घर हूंदा आहिनि न।
अच्छा।
हा, हाफडे हूंदो त न बारे वगें। हे वेंदा आहिन वरी पंजे छहे बजे हलींदा आहिन।
हूं
हूं पोइ तव्हां भई शादी वादीअ जे बारे में कुछ सोचयो नथव अना।
हा रिश्ता हलन ता।
अच्छा कार जा लाड मतलब इअ ॿियो ॿ आहिनि न कार जा की हिक आहे।
ॿ आहिनि हिक नागपुर साइड आहे अ हिक हेॾे वाशिम डिस्ट्रिक्ट में आहे।
त तव्हां कहिड़े साइड रहिंदा आहियो?
असां हिड़े वश
अच्छा नंडी सीटी आहे जाम न? ह
हा इय अमरावती
हा असां जी त खैर जाम वॾी सिटी आहे न।
हूं
ॿयो ॿुधायो हॉबी वग़ैरह। मानीे त अंडे जी भुरजी बिल्कुल नथो वणे।
ओके
तालू छाा खाध
असां करेला अऊं कढ़ी चांवर।
अच्छा -अच्छा। संडे जी कढ़ी चांवर मुंहिंजे फ्रेंड जे घर त हर संडे जी कढ़ी चांवर ठहींदा थन फिक्स तन मतलब उन्हनि हर संडे ते कढी चांवर कंदा आहिन हा, असां ही पहिर मतब टे ॾेराणियूं हुयूं त पहिरीं गॾु हुयासि हाणे सेपरेट सेपरेट थी वहिया आहियूं। पर घर हिकु ई आहे। हेठ मथे रहिंदायूं।
अच्छा
हा ट जो बि मां लास्ट आहियां उ ॿई वॾियू आहिनि हिक हितां ई आ। प्रोतीअ जी ई हिकु ई आहे मां
हम्म
तव्हां घुमण फिरण वयव वैकेशन में ताण
हा, वेंदी रहंदी आहियां
अच्छा, फैमिली में केर केर तव
मम्मी, पपा, मां ऐं नंढो भा।
अच्छा, तव्हां वॾा आयो
हम्म
सही आ, मां वरी मां बि हुते मतलबु पेकनि में वॾी आहियां मुंहिंजा ॿ भाउर आहिनि नंढा आहिनि ॿई मां वॾी हुयमि हा पर हाणे हुननि जी बि ॿिन्हनि जी शादी थी वई अथनि
हम्म, छा सरनेम तव तांजो?
हिते अमरावती में मतलानि रितिका मतलानि
ओके
छाजो बिज़नेस अथव तव्हांजे हसबैंड खे
कॉसमेटिक ज्वेलरी, शॉप आ पंहिंजी
ओके
हा तांया पपा छा कदां थव? अच्छा, सुठो आ तव्हां हिन अदर अदरस सेट किथे घुमण विया हूंदव न कोई सुठी जॻह
हम्म, हा लास्ट ईयर वई हुअयमि वृन्ंदावन दिल्ली, मथुरा हम्म
बस, अउं इंदौर वेंदी आहियां बुआ रहंदा आहिन असां हुते
हा हा हा मां बि महाबलेश्वर, लोना उल्हास, पूना, मुंबई वेकेशन में हर सालु वेंदा ई आहियूं न मतलब हितां न थींदो आ जॉइंट फैमिली आहे करे त पेकनि में वेंदी आहियां त हुतां केॾे न केॾे घुमणु वेंदा ई आहियूं हर साल
हम्म
शेगवा बि ॾाढो सुठो सत साल थी विया आहिनि न गुड्डी छह साल जी गुडिया और शादी में सत साल थिया आहिन
अच्छा, शेगांव
हा हाणे जस्ट रिसेंटली मां थी आयम मां वई हुयम आनंद सां घर बंदि हुओ पर हिकु महालक्ष्मी मंदिर खुलियो आहे ॾाढो बढ़िया हो मतलब ॾिसण लायक आ
हा, मां बि वई आयां उते बट धूप हुई न ॾाढी हुन महल
हा, पो ॿारहां ॿारहां ज्योतिर्लिंग कुछ हीअं ठहियल हुया मस्त अलग अलग सभु, ॾाढो बढ़िया मंदर हुयो नंढो गार्डन हुयो हुते
हमम
सुठो हुयो मज़ो आयो मतलबु फ्रैंड्स वग़ैरह फैमिली सभु विया हुयाआसीं सुठे सां मस्त सुबुह खां वयासीं राति ताई इंजॉय कयो घुमिया फिरया ह हिन न बार वरी रो लोनावाल वयासी ॿियो तव्हां हिते फेस्टिवल कीअं मनाइंदा तव?
फेस्टिवल सुठा मनाईंदा आहिन
गणपति नवरात्रि ॾाड़ो मज़ो ईंदोआ उनन में बढ़िया मज़ो ईंदो आ मस्त लंॻंदो कीअं न न निरंकारी हा राधा सवामी नॉन वेज न खाईं दा आहेन?
हुं
असां निरंकारी सभु खाईंदा आहियूं, वैसे खाइण जी ॻाल्हि सां असां निरंकारी में कुछ वहम न कुछ बर्म न न सभ पहिन्जे हिसाब सां मतलब जीअं पंहिंजे मन जे हिसाब सां हलणो असाखें, कोई रोक टोक न केमल बी वन्यो केमल बी अचो।
हुं तां खाईंदा आहियो नॉन वेज वग़ैरह
असांजे घर में सभ जेंट्स ऐं मम्मी खाईंदा आहेन बाकि असां टॄई लेडीस न खाईंदा आहियूं ठाइंदा आहियूं पर खा खाईंदा न आहियूं
अच्छा तव्हां ग्राउंड फ्लोर ते रहंदा आहियो कि मथे रहंदा आहियो?
मां फस्ट ते ऐं सेकेंड नंबर ते न इअं ॿियो नंबर वारी भाभी आहे जेकी सभिनि खां वधी न उहा थर्ड ते रहंदी आ
अच्छा तव्हां सभिनि खां नंढा आहियो, आहे अच्छा
ह
हूं हूं
मम्मी मुसां ही रवदां आहिन हेठ।
हूं
मुंहिंजे हस्बैंड खे एक्चुली कमर में थोरो सूर थींदो अथ त लौचढ न करे सघंदा आहि आहिनि त हिन करे मां हेठि खयों हो
हूं
पर मूंखे हेठां खां वधीक मथे सुठो लॻंदो आ
अच्छा तव्हां छा त फस्ट कॉल कई तव की
न न मूंखे खोड़ खोड़ कॉल कया आहिनि माने सुबुह खां। तव्हां हिन महिल मैसेज कयो अथव न तव्हां मैसेज कयो न की कोई फ्री आहे तॾहिं मां तव्हांखे कॉल कयो
हूं मुंहिंजी फस्ट कॉल आई आ
भई ॾाढा सारा कॉल करिणा आहिनि पर हिकु ॻाल्हि च्वें पर ईअं मज़ो बि थो अचे नए नएंनि माण्हुनि सां ॻाल्हाइण में और सिंधी ॻाल्हाइण में हिकु त सिंधी ॻालहाईंदा न आहियूं हिंदी में ई वधीक ॻाल्हाईंदा आहियूं हाणे ॿारनि सां आदत पइजी वई आ न हिंदी में ॻाल्हाइण ई त वधीक उहो ई था ॻाल्हायूं लेकिन हाणे इअं ॻाल्हायूं था त ॾाढो सुठो थो लॻे ॾह ॾह मि्टट ॾह मिनट एप्रोक्स ॾह मिनट चवन था उहे ॻालहाइण लाइ
हुं
पोइ न हिक गर्ल सां ॻाल्हायोांसि त उहा त चएई पई मां टीह कॉल कया हुया हुन खां पोइ पोइ वरी मुंहिंजो सिलेक्शन थियो हुयो मां चयो मास मूंखे त चक्कर था अचनि पंज छहनि माण्हुनि सां ॻाल्हाए करे ही
हू
न घड़ी घड़ी करे हिक हिक ॼणे सां कॉल कर ॻाल्हाए बिना मेहनत त केर कुझ बि कान्हे न किथे बि महिनत अगर तॾहिं पेसो आ न
हा
कोई बि वर्क ॿाहिरि बि कंदा आहियूं त कहिड़ेॾी महिनत करणी पवंदी आहे पहिरियों त
हूं
नेल आर्ट कंदी आहियां त बापरे वेही वेही करे पुठी सूर कदीं आ। हा तव्हां कुछ कंदा न आयो पो घर में?
न एक्चली लॉकडाउन में मम्मी खे मतलब तबीयत ख़राब थी वई हुयस त पैरालिसिस थी वुसि त पोइ मूंखे घर संभालणो पइंदो आह।
त ममी हे न पैरालाइज़ मतलब हथ पैर मतलब ठीक न तस।
न पहिरें पहिरें जाम हुयन हाणे मतलब ठीक आहे पहिरें खां। हलंदी चलंदी आहे पर रोटी वोटी न करे सघंदी आहे न।
ह्च अठ न थियोस न त उहे ॾह साल पूरा बैड तेही हुया। पैरालिसिस मतलब हाणे अॻले साल दिसंबर में ई उहे शांत थी आहिन। मुंहिंजी दादी। पैरालिसिस थ्यो हुयन त ॾहनि सालिन खां बेड ते हुया। कान्हन न। मुंहिंजी दादी जी वरी एज हुयस। पर मुंहिंजी मामी आहे न जवान हुनखे बि थियो हुईन न उह त अॼु ताईं मतलब हिक हथ सां बि वेचारी फुल्का पचाईंदी आहे। हुन खे बि पैरालिसिस थियो। ह
हूं
जेतरो थींदो तस हिक हथ सां कंदी आहे।
हा
ॿियो ॿुधायो कुछ नयो।
बस सब बढ़िया।
पो शादीअ शादीअ लाइ रिश्ता विश्ता चालू हूंदव न ॿाहेर।
हा मतलब हाणे हाणे ई ॿायोॾाटा कडायो आ।
तवांजी एज छा तव?
मुंहिंजी ऐज आहे ट्वंटी फाइव।
बस अना हेॾी काने व न मतलब।
न बट पप्पा खे हिंन मल हिन साल हिय लगल तस हिन साल थी वञे न।
न दीदी एक्चुली में कियं ॾिसो हाणे ट्वटी फाइव चालू आहे न हलंदा -हलंदा तेस ताईं साल तो लॻे ॿ साल त लॻन। त एसी ईएसी वेंे पोइ
हा ऐं पो मतलब एज सही एज में थी वञे त सुठो। सही हूंदो आह न।
ॾाढो सही आह। असां मुंहिंजी ख़ुदि जी ट्वेंटी टू में इंगेजमेंट थी हुई। हुन खां पो मां मां बस साल वेठी हुयम। मतलब मुंहिंजा भईया वॾा हुया। हिक ॾेर वॾो हुयो हुन जी लव मैरज हुयस। त हुनजी हुअ पढ़ाई पई करे। ॾेराणी इंजीनियर हुई। त हुनन हुनन जा मम्मी पप्पा रोके वेठा हुया। त असां हिन करे ॿ साल वेठासीं। भई करे -करे पर हुनखा पोइ बि हुन न कईं त पोइ मुंहिंजो मुंहिंजी शादी पहिरियोें थी वई आहे। वैसे मां आहियां टियो नंबर पर मुंहिंजी शादी पहिरें थी आ हुनन खां। हुनजी शादी
अच्छा
ट्रिन सालनि खां पोइ थी। हा हा लव मैरिज मतलब हुन सां फिक्स ई हुयस। हो पढ़ाई ती करे न। तॾहिं हा हा अमरावती सेनोक बाक़ी न नैनानी। हा केर अथव तव्हां जो।
हा मतलब कजिंन जी शादी थी हुते।
कजिंन जी, कहिंजेे घर?
छा तस पूनत कटिया। छोकरे जो नालो आह।
पुनित पटिया राम उो कोई मे अच्छा हूंदा सोसाइटी वग़ैरह में ईंदा हूंदा हा मुंहिंजो घर सिंधी कैंप में आ।
हा हुते ॿ टे आहिन न सिंधी कैंप्स।
हा हा हा
हम
चलो ठीकु आहे हलाईंदासि वरी पोइ
हा थी विया ॾह मिंट
ठीकु आहे चलो बाए
हा